की हाल समा
काए रहल छै, ठीक छै, अवाज जाय छै।
हां अवाज तऽ बहुत बढ़ियां आएब रहल छै। की हाल-समाचार छौ हेतै कि घुमै छी। हां एकदम ठीक छी, घुमैत-फिरैत रहै छी। मौसम ओजका बड अथी छै, रौद केयने छेलै। तैं कि अखन जेन अखन से सांझ भेल अय जखन से साँझ भेलै तखन से आब ठीक केलकै कनि ठण्ढा केलकै मौसम के।
हां सेहो तऽ बात छैहिये, इम्हर तऽ तऽ पेएने नै होय छै, पेएन दुआरे तऽ लोक आब तबाह भेल अय।
काएल खना गेल छलौ, काएल खना छेलै एकठमा मुड़न। तऽ ओकर भोज छलै परसुए से माछ-भात के भोज भेलै, फेर काएलो खुना छलै भोज। ते काएल खना छलै पूरी तर कारी और जे होय छै पनीर-तनीर, मिठाय छलै, आम छलै अखुनका तऽ आम प्रसिद्ध छै तऽ आम छलै दही, चीनी इहाए सब भेलै फेर साँझ मे एलौ उम्हरेसँ पता चललै भगवानक पूजा छै ओकरो भोज छैलाए तऽ ओकर भोजमे उहो छैलाए पूरी तरकारी और दही, चीनी, आम। आय घरे पर छ
हमरा, हमरा सासुरमे तऽ दू-दू दिन पर भोज हय छै।
बाप रे बा तहन तऽ सब खा-खा के मोटा गेल हेतै।
मोटा गेल हेतै, लेकिन हमही पातैर रैह गेलौ, हम मोटाएते नै छी।
सबके कैत होय छै अपन-अपन।
हां लेकिन हम दू भोज खाय भरोसे नै रहै छी, हम तऽ पहनिये खा लै छियै।
हां हमरा सबके आय आयो छलै। हमरा सबके आयो छै, टोल मे एकटा भौजी एल खिन, हुनकर बियाह भेल छलैन पैछले साल तऽ ओ नै आएल छलखिन दोबारा दूती जा त्रा कऽ कऽ त ओ आय एलखिन हे तऽ हुनका एकटा बेटियो छैन तऽ हुनके ल हें ते आय माँ सबके ओकरा हकार छलैन तऽ माँ सब गेलैथ हकार पुरेलै, ए मे फेर ओकरा प्लेट-तलेट सेहो बटेतै। तऽ अखन सब दिन किछ नै किछ, किछ नै किछ करतेव ता रमण-चमन होएते रहै छै।
गर्दन काएट ले छै लोक के, किछ दै नै छाए झूठे के प्लेट-प्लेट करैत रहैया।
जे से एकटा रमन-चमन तऽ होय छै, गीत-नाद तऽ होय छै टोल मे। सबके औरत के एकठमा रहै के तऽ सब औरत के एकठमा जुटै के तऽ कम से कम मौका भेटै छै ओय लाथे। हां ओय लाथे सब एकठमा जुटे छै, कनि ओकर गप, ओकर गप, ओकर गप भेल सब स्वस्थ
आ तऽ गर्मी मे, गर्मी मे नारियल पेएन पिबै छाए।
अएं नारियल पेएन कतऽ सँ आएत उ एक सए रुपैया दै छै, हम सब कतऽ गरीब-सरीब आदमी के ओसब चीज नै हम सब पीबै छिये। पेएन भैर
नै लेकिन कियाए अपना गाछ नै छै से।
न अपना गाछ कतऽ स हैत, अपना एकटा अथीटा के गाछ अइछ, तारकुन के गाछ अइछ।
तऽ तारकुन के तऽ आब समयए बीत गेलै, आब तऽ ओ खाइए वला नै रहलै।
ओ महकै छेलै एक छेलाओ कनि फ्रिज में, लेकिन ओ तऽ महकै छेलै केहनो नै।
हँ ओकरा ब आब फेक दियए।
ओकर अथी के गाछ अइछ, कथी कहै छै ओकरा आँता गाछ अइछ, तारकुन के गाछ
आँता तऽ बड्ड गरम होइ छै, आँता के एखन समय नै छै अ। खैन आम के समय छै खाली, जे आम तोइड़-तोइड़ कऽ खाइत रहू गैस कतबो हैत तऽ पहिले ओकरा फूलै लै राइते में दऽ दियौ ओ लोड डोल में, आ भोरे काइट कऽ खा लिअ।
भऽ जाइ छै आब एखन तक उएह छै तऽ हमरा अपन आँता के गाछ अइछ, लतामक गाछ अइछ, उएहसभ होइ छै। लताम खूब फड़ल अइछ तीनटा छै। हँ हमहूँ अनने छलहुँ ओ गाछ, लागल ए लेकिन कहलक तीन साल बाद ओ फड़त। अखन छोटके टाके गाछ छै हँ। हँ इन्तजारे के तऽ कऽ सकै छी, ओय के अलावा की कऽ सकै छी।
बाप रे आ सभसँ सुन्दर रहै छै ब्रह्म कमल के जे गाछ छै, ओ जे फूल फूलाइ छै तऽ जहिना विष विष्णु भगवान के डोरी स निकलल रहै छथिन ब्रह्म जी, तहिना ओ फूल में देखाइत रहै। छै, भोरे लेकिन ओ फूल के एकटा खासियत छै जे राइत में ओ दस बजे फुलैत आ भोरे-भोरे छऽ बजे स पहिले ओ खतम भऽ जाइ छै।
हँ ओ बूढ़ी कहने छेली, जेकी गाछ छै तऽ बड सुंदर लेकिन राइत में अपन जखने फुलाय छै तखने ओ पूजा कऽ दै छथिन, तय में बड चाची रहै छथिन। हँ अपनो गाछ लाइग गेल, ओय में तऽ पाते लगै छै न ठाइर-ताइर तऽ ओकर नै लगै छै।
नै पाते से पात निकलै छै हँ। सेहो नै ओ में जहिया ओ फुलाय छै ने से कोनो नीके संकेत में फुलाइ छै।
हँ तऽ तोरा अयठान तऽ खूब फुलाइ छौ, तऽ बढ़ियां-बढ़ियां संकेत अबैत हेतौ ओय के मतलब।
तऽ भेलै नै हुनका टैबलेट भेटलैने न ऑफिस में।
आइ टैबलेट भेटलैन हैं।
हँ टैबलेट भेटलैन हैं, सैलरी बढ़ेलकैन हैं तऽ कथी, भ टलै नै दूटा फुल-फुलैल रहै। कहनै तब भेटला कऽ तऽ हम कहबौ तोरा, गप्प कऽ
ओ संजोगसँ ई फोन कऽ देलियै तैं हम बुझलिय है। तहन तऽ आइ ई करथिन अहाँके, तहन तऽ
टैबलेट तऽ बड सु सुंदर छै, ओय में हँ बड़ सुंदर छै, ओय में लीड जकाँ सेहो छै चलबै वला बड़ी टा के टैबलेट छैन। हँ चालीस हजार के। चालीस हजार के छैन, हँऽ।
हम- सब तऽ कहियो देखनेहो नै छेलियै।
दू टा से एकटा लैपटॉपो रहतैन, आ ओहो रहतैन ओ खाली ऑडिट करै लै रहतैन।
हँ।
तऽ दुनूटा तखने फोन केने रहथिन तऽ पप्पो के देखे हँ प वीडियो कॉल कऽ कऽ पप्पो के देखेने रहथिन, माँओ के कहलखिन देखा दियौन।
तहन तऽ आय बड खुश हेथिन।
हँ एह नचै छल
हँ क्या नै नचता हँ फ्रीक के चीज लोक एहनाते मुफ्त के चीज बड्ड नीक लगै छै
आइ मुफ्त के चीज भेले एते जे मेहनत केने छलखिन
हँ से त छै मेहनत त खाइ बड करै छथिन
पहिल ओ जे ऑडिट होइ छलनि ओकर त कागज पत्तर पर लिख पड़ैत छलनि से नै आब अथी टेबलेट पर लिखथिन कहलखिन आब ओ सब खतम भ गेलै
हँ ई चीज त अपन नीक छनि फेर भ की जाइन छैन त अपन से हया ई छै मेहनत अपन करै छथिन ओहि हिसाबसँ अपन जे अपन प्रगति करै छैथ डेढ़ सए रुपैया देलियौ है आब त साँझ पड़ि गेले नै ओ भाईजी आयल छल ओकरा खुला करबे के छल त ओकरा डेढ़ सए रुपैया देलियै हे खु्ला क क दू सौ रुपैया के डेढ़े सए रुपैया छलै त अपन द देलियै रखबे नै छलहे नै तै दुआरे नै देलियै आब त साँझ पैर गेलै
आय की कहियौ एकटा मच्छरदानी कनलियै बुझलिै ओ ओकर दाम हमरा कहलक अढ़ाइ सए रुपैआ हम कहलै कि जे तहन फेर एलहुँ त माँ कहलनि माँ मच्छरदानी के दाम कह अढ़ाई सौ रुपया त माँ फेरखिन त एक सौ पचहत्तर रुपया मे
माँ के रह माँ के रहैत कोनो चीज हमरा सभ के कोई ठेेेक नै सकैए माँ त एकदम पूरा एकदम अथी में जाइ छथिन जा राइ छााय क के हमरा तो डर होेते आमा झगड़ा न क लेथिन पीछा पीछा रहै छैनि जे झगड़ा नै हेबाक चाही
आ नै नै आब अ के बुझल रहे छै ने दाम देख के अबै छथिन बाजार मार्केट सब त त बुझल रहै छनि जे
पहिले जे माँ साड़ी वला ज अबै अगना त माँ जे अबथिन ने त माँ बजबियै हम सभ शौकसँ जे देखबै केहन केहन साड़ी सभ छै त जखन अथी ओ बजैए जखन ओ दाम कहे अगर उ बारह सै केहै त हम आ भायईजी सब रहहिय संगे रहियए त सीधे दिमाग देखैत रही माँ तीन सै से स्टार्ट करथिन बड बेसी त साढ़े चार सै पाँच सै तक ओ सारी भ जे तै बस उहै गप होय माँ तीन सै से स्टार्ट कर थिन आ साढ़े चारि सै से पाँच सै होइत होइत उ द दै छलै आ माँ एकदम कहि दै निकलि जाय छेलखिन नै दे के अइछ नै दिए हम नै लेब आहा से होइत होइत होइत फेर भेट जाइत छैलाइन
ओत सँ घुर के अबै छलै या
आब कहाँ अबै छै मोटावला सब
नै त मोटावला सब अपने अपने दोकान खोलि लेल कै या सब ठाम त
हँ सब अपन अपन बिजनेस के आगू बढ़ेतै की
हँ राति मे पूजा फोन कयने छलखुन
हँ पूजा फोन कयने छलखिन लेकिन हुनका मतलब नेटवर्के नै एलै त फेर गप नै भेल कनि हाल समाचार भेल कहलथि मोन तोन खराब छै हुनका एहिहिठाम छलनि ब्राहम बाबा के पूजा
बड सुन्दर लगै छलै छौड़ा
हँ बड सुन्दर ब्रह्म बाबा के पूजा छै से कतेक सुन्दर लगै छलै ग्राम देवताके हुनका भेलनि हेँ। बड् सुन्दर लगै छलै पूरा एकदम ब्राह्मण सब सब बैसल छलै खाइ छलै भोज। देखलियै। तऽ देखयमे खूब सुन्दर होइ छलनि हँ कहल छैथ उएहसँ लेकिन उएह मोन खराब छनि तऽ आवाज केना जेना लागल डाउन छनि। तैयो पूछलियनि तऽ हाथ मे जे भेलैन ओ वएह हेती गाम देवता वला।
हँ, पूजा छलै तऽ व्रत केने छलखिन, कहलथि हमरा जे आइ सबेरसँ काल्हि ऐरकन्च तरकारी आ भात बनल छै उएह।
आई ऐरकोंचो बनलैय।
काल्हि खन बनल छलनि।
अच्छा, तोरा आबैय छौ ऐरकोच बनलैय।
हमरा कियै नहि आयत।
बनेलियै कि नहि। हँ ओ सब चीज नीक नहि लगै छै बनबैए टामे नीक लगै छै।
कब कब होइ छै ने।
माछो की होइ छै तऽ हमरा मारय मे बड नीक लगैया पोखरिसँ ओ जखन खाइत रहै छै लबलब लबलब कऽ बड़ सुन्दर लगैत रहै छै उएह जखन अथी भऽ जाइत छै बनै छै तऽ हमरा एकदम नहि मोन होइए खायके।
नहि आ ओ दोसर बात बिसाइन महकैत रहै छै जखन तखन।
उएह एखन पोखरिमे मछहरि यछं तचछड़ भेल छलै। तऽ ओ माछ ताछ मरि गेल छै से एतेक महकै छै ओ अथी पर कल पर मोन नहि होइ छै जायके।
ते ने और भिन भिन मोन करय लगैत छै औ जेहो मोन होइत रहै छै खायके सेहो नहि होइत रहैत छै।
हँ तैयो माँके तऽ बड़ नीक लगैत छनि।
हमरा तऽ सभसँ नीक लगैए मौस।
हँ।
आ मौस के बाद मे जे अंडा तंडा चिकन तिकन रहल से सब। त खाली बृहस्पति के नहि। बृहस्पतिके नहि होइ छै इसभ चीज किएक तऽ बृहस्पतिके हम अपन नियम करै छी तऽ किछु नहि खाइ छियै।
हँ।
हं और चुनि चुनिया बतहिया सब कत रहैये।
चुनिया अपन घरमे हैत सुतल साँझ भर ओहो उठत कनी काल मे। गेल हेतै कखनो हमरा लगैए भौजी एलखिन हेँ तऽ ओ तऽ हुनका ओकरा खूब गप भेल छलै भौजीसँ। त भऽ सकैये ओतै। हँ भौजी ओकरा बड मानै छथिन कहलक हे, ओ गेल छलै ने मूड़न मे। मुड़नमे ई गेल छलै ने इहो गेल छलै भोजियो आयल छलखिन। तऽ अपन एकरा खूब गपशप भेलै ओ हुनको तऽ ककरोसँ गप भेल नहि छलनि एतुका आदमीसँ। त अपन एलखिन हे तऽ एकरा से खूब गप भेलैन ओतऽ त कहे नहि छै एकरा ले ओ नीक छथिन हिनका ले ओ तऽ दुनू ले अपन एक दोसर ले। निक छथिन।
हँ तऽ दुनू एके रंग बदमाश हेतै ताहि दुआरे।
हँ आ उएह फेर काकी, काकी अपन धन सन।
हँ हुनका नहि मतलब रहै छनि मेन छनि। मेन छैन अपने बड़ नीक छथिन काकी।
बियाह के बाद पहिले बेर ओहो देखलखिने पुतहुू के आ पुतहु सग एकटा पोतियों आबि गेलनि खूब खुश। एकटा ओ जे होय छै छुछ दलार से ओ छुछ दुलार करथिन ओ बच्चा के हमा पोती हमर पोती हमर पोती आ ओ मतलब देखलखिन पुतौह कै जे हमर पोति ऐछ, पुतौह बुझैन यै
आ नै-नै ए ए चुनिया के तै ए दुआरे पसन्द एलै चुनियो बदमास उहो बदमाश।
एक मियान मे दूटा तलवार नै रह सके यै। एक रहै के एकेटा अथी छै हां रहै के एकटा एकेटा छै जे दुनू आदमी शान्त रहु त सब चीज हेतै हां लेकिन तैयो अपन तैयो लेकिन चुनिया शान्त भेले हय ए बीचमे।
कते दिन के भेलै यै ओ बच्चा?
बच्चा लगै यै दू की तीन महिना के भेलै हे। हां ई दूए तीन महिना के भेलै हें, मार्च के छै। मार्च, अप्रील, मै वैह दूई-तीन महिना के भेलै हें। अप्रीलमे बियाह छलै हां आस-पास के छै।
अच्छा।
से हम्हुं सब बियाह नै अप्रीलमे बियाह छेलै न एकटा भायजीे के तऽ वैह मे हमरा याद ए दुआरे जे कि ओ ऐल छलखिन पियूषा भाईजी जी तऽ याद ए जे उहो हे
हां हम्हुँ ऐल रहियै ओय बीच मे।
हां सैह मे तऽ हम सब ओहो बरया बरयाती मे जे स्वागत भेल छलौ पाग, डोपटा सबके बरियाती बच्चा-बच्चा के सब खूब सुन्दर लड़को अपन बढ़िया अथी मे छलै तऽ भेट गेलै अपन सब चीज बढ़िया पाइयो
हमरा लेकिन कनिया नै नीक लागल छलै।
हां लड़का हिसाब से त कनिया नै निक छै हम सब ओय दिना वीडियो कॉल पर ओहिना परीक्षा परीक्षा दै लय गेल छलियै न तऽ ओय दिना वीडियो कॉल केने छलखिन राजन भाईजी। भायजी के तऽ अपन हम देखलियै कनियो गप केलकै तऽ ओ कहियो तऽ गाममे रहलै नै, रहलै तऽ सब दिन बाहर तईयौ अपन गप-शप भेल छलै तऽ बढ़िया सु बड सुन्दर गप-शप केलकै।
होअ गेलय की।
कि बुझाय छै हां आ भऽ की गेलै आब तऽ ब ओकर अमृतोके बियाह दान ठीक होय छै, बेजाय डने छैन, हां बेजाय भइए गेल छेन सैह आब जे करथून घरो-दुऐर तऽ भइए गेल छैन, बस उम्म हां बस ई छै जे लड़का छै कनि इम्हर अथि मतलब ठीक-ठाक छै, हुनका तऽ बढ़िया-बढ़िया लड़का के अथि अबै छैन। लेकिन आब देखना चाही करै छथिन कि नै करै छथिन ओ बड सोच समझ कै करथिन।
आ नै दोसर बात ओकरा अंगना मे तै आब अमृतो के ठीक भ ए रहल छै।
टोल मे जे बियाह दान होइत रहे छै या कोनो काज करते रहे छै तऽ रमण-चमन बनल रहै छै, बड सुन्दर लगैत रहै छै। जलन नै हेबाक चाही कोनो चीज से।